हेलो
हेलो हेलो सुनाइ यप्पऽ
हँऽ‌ सुनाई य
ओ आओर कतऽ कतऽ देवता छैय एहिबेर?
एकटा एकटा छैय पहिटोलमे एकटा छैय दरभंगामे।
ओ त
हँ
के हेतैथ से एहि बेर तऽ बड़का देवता छैय ने?
हँ ओ हेतैथ हमर ज़ैदी।
त
दरभंगामे छैय। भार लऽ कऽ जेबे करबै। दरभंगामे है दिअरक बेटाके।
ओ अहाँ सभके कीसभ देल देल जाइए भाड़पर?
भार प सबके सब भारके अन्त नहि छैय जतेक दियै भारके पूरा सम्पूर्ण भार दियौ। से नूनसँ हरैत तक आ नहि तऽ जकरा जेहन जुड़ै छैय से लोक दैत छैय।
हँ
अपन इथित हिसाबे लोक भरा दै छैय।
हँ से त छैहे।
अपखने सठलथि ह दिनकर बेटी कह छियनि जतऽ जायब। पूरा संपूर्ण भार द रहल छथिन नून स हरैद तक द रहल छथिन कपड़ा लत्ता।
मने कतेक कतेक दूर तक कपड़ा दैत छथिन।
दादीआ शास सबके जितिया श सबके सभके दै छथिन।
तऽ
फर कऽ अथी मरब तऽ मरबा तऽ कपड़ा जेथिन से सूटू सभटा दऽ रहल छथिन।
वाह
जेकरा जेहन रहत अपन करू सेहो छैय हँ। बहुत दूर तक पूरा संपूर्ण भारहर सेहो द रहल छथिन तबने गेले ह ने भड़ गाड़ी पर ल
आ भार चलि गेलनि?
हँ भार चैल गेलय अपने आब पाँच छ बजेमे। हमसभ कालहि जेबनि काल्हि हँ हमसभ कायलहि जेबनि।
सभ बेटा पुतहुसभ एलखिन?
नहि छोटका नहि छोटका काएल छोटका बारह बजे पहुँचतै।
अचछा आब पुतहु सभ आबि गेलखिन?
आँय?
पुतहु सब आबि गेलखिन?
पुतहु बड़की पुतहु एलखिन बेटा पुतहु बड़की एलखिन। छोटका बेटा पूतहु
आओर नानी आ नानी सभ?
नानी नहि एथिन नानीके बड मोन खराब छनि नानी नहि जेथिन मामीसभ बहुथिन कायल। सब कालही एथिन पितीयानि सब कल्ही एथिन। ऐय एकटा पतियन काल्हि एकटा पतियानि जाइ छथिन आइ आइ एकटा पतियानि जेथिन रीचा
अच्छा एतऽ आबि गेलखिन ह से
दूटा नवको पितियन जेथिन एकटा छोटकी पितियान सेहो जेथिन
हँ से तऽ ओकालि जेथिन
आ आइए जेति ओ स सभ एकोटा सङ्गे जेति
अछा
भ जेथिन एकटा छथिन लाल ककी सेहो जेथिन
ओ आइए जेथि
हँ भोजी ओ जे
से नै सभ आइए जेथिन अहाँ जायब काल्हि
काल्हि हम जायब हम आइ नहि जायब आइ हम जेतहुने रहै लए नहि ने आ रहल हैत
नय नय आओर सब आबि जेथिन के सब रहथिन क ओतऽ रहबे करथिन
अपन परिवार पूरा रहबे करथिन ओ रहथिन त जे दूटा परैछन बाली करथिन से रहथिन
हँ के सब करथिन परिछन
एकटा नानी करथिन एकटा पिसिया करथिन
एहिसट कि किस आ
हँ
आ
आ परिछनो ने कोइ गछै छै
नहि से तनीक जगह परिछन के तऽ बड महत्व छलै न
हँ लेकिन आब गछै नै ने छाय आब कएले नहि होइ छै लेतै से नहि छै
हँ से तऽ छैहे
हाँ आब लोकके केएले नाय होय छै
हँ आओर
न त नहि हए कतऽ
आ हमरा हमरा एखन नहि अऽ हमरा अगिला साल बहुत रास अछि
अगिलाँ साल बहुत रासइ अछ
बहुत रास अपनो घरमे अछि एना सासुर नैहर सौंसे अछि
नहि एकटा तऽ कतऽ कमी भऽ गेलै अगिला साल आए लाल कातीके जेनि पोताके होइततनि से हुनका कमी होऽ गेलनि नहि भेलनि दिन दिन भेबे नहि कयलनि हुनका
एहि साल नै तै सताइसमे हेतै ने
नहि सताइसे मे नहि दिन भेलनि सताइसे मे दिन नहि हुनका भेलनि
अच्छा
आब अट्ठाइसमे हइनि उनतिसमे हनि सत्ताइसमे दिन नहि भेलनि एकटा दिन भेलनि गुरु गोड़ह साँझके पत नहि करथिन
हँ
ते
हँ और सभठाम ठीक ठाक
आम ताम छै आम आम ताम छै
नहि आब खत्म भेलै आब तऽ गोट पकड़ा खसैत छियै तऽ खायएल जाइत छै
दियादनी एली
आइ की सभ खेनाइ बनलै हे
हमरा खेनाइ बनलै त देशी कटहर भुजिया दाइल
भात
खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै नहि हमर हमरो बनि गेलै अब ऐकरा सब स्कूल आइसँ खुजलै हँ तऽ जाइ ना पोन्ने दू दू तक अबैत जैतैथ तै एखन शांति वातावरण बनल छै
तै शांति
हँ तऽमे रोदो छै कम कम बेसी कऽ कऽ सेहो नीक लगैत छै हवा बहै छै धीरे धीरे
तऽ कुम्हरोरी बनौ न
नाए एहन करा रौद नहि ने भेलै भोरसँ एकेटा तऽ आब बचल छै बनि गेल छै कुम्हरोरी
हँ
तऽ बैन जेतै फेर
अमठ बनै छै
अमठो भेलै कनि मनि बनलै ओतेक आम हमरा सभके नहि छलैहा
हँ
जे छलै से धियापुतासभ आयल छै गर्मी छुट्टीमे तऽ सभ खाइ जाइत छै तऽ अमठ की बनतै तखन तऽ कनि मनि पाबन तिहार ल बनि गेलै
नहि हमरा सबके कनिओ आम नहि छलै आऐ बेर
अ तऽ कीन कऽ खेलहुँ ने
हँ कीन कऽ तऽ खेबे करब लेकिन अमठ बनेलक नहि छैलै आम
हँ अहाँके तऽ देखने रहौ बेलक अमठ बेल खूब छ्लाह की
हँ बेलके अमठ देलियै हन आम नहि तऽ बेलोके अमठ देबै
आ तऽ बेल कतयसँ आयलै गाछमे छलाह की
ह गाछे मे छल बेल त देलियै एहि बेर आम नहि छै तऽ बेल के लोग पूछे छै आम रहे छले त बेल के पूछ
ह लोक कटहरोके बनबै छै ओना पीस कऽ जकरा बड़ कटहल रहै छै
कटहरके हँ कटहरोके अमठ बनै छै हँ कटहल सरतै बड एछ रहि जेतै तऽ बनतै आइयो एकटा सड़लै तऽ तोड़ने रहियै
हँ
आ जाइ छियै कतेक टा मे बइज जेतै तऽ हेबे करतै
से तऽ छैहे हम हूँ आब सोचैत छी जे ब्लाउजसभ कहलियै जे हम जे देने रहै से बिका गेल
हँ
तऽ आब सोचैत छियै दुए चारि टाके पीस लेलऽ लऽ कऽ कियकि पूँजीके कमी भऽ छै ततेक प्राइभेट इसकुलमे पाइ लै छै ने तऽ पुजिए नहि रहै छैियै तखन तऽ अछि दू चारि टा कीनि कऽ अहिना सी कऽ पठायब
हँ तऽ उएह छै जे पूजीए फँसेबै तखने ने तऽ पूजियए ने अछि सब रोजगार त क च लागल सब रोजगारमे पूँजी फसेबाक छै ने पू नहि हमरा भेटलमे कतहुसँ
सएह छल नेए की करतै उएहमे लोक अपन किछु किछु किछु किछु निकालैत रहैए काज
हँ उएह किछु टाइम पास करैत छी किछु भऽ गेल भऽ गेल नहि भेल तऽ अपन टाइम प
कारी फल आयल च त आब‌ गेलेलहु हँ इएह सभ छै आब दुपहरिया ततेक टा होइत छै जे जतेक मोन ततेक काज कर छै कऽ सकै छी जे काज करै के इक्छाय तऽ
हँ जते मोन तते काज आ काजे के पूँजी चाही ने काजो करै लए पूजियए चाही ने ह बिना पूँजी त किछ नहि हेतै ओहो फल मंगाउ तऽ फल त पूँजी चाही बिना तऽ पूजिए नहि चाही सभटामे तऽ पूजिये लागत ने
हँ से फल तल लऽ लेब हम कहलहुँ हेँ ने आ दरभंगा दिस जाएब
हँ
तऽ फल दू दर्जन लऽ लेब अहाँ अपन नाम सऽ आ ओहि बेर ओ कनि महग लेने रहए जेभाव हम पठबैत छलहुँ हेँ
हँ
त अपनेसँ भा तोल लेब ईसभ की केलनि ओ दुकान जाय दुआरे से कटहरबाड़िए मे लऽ ले गेलथि
ओ कहलत नाई दीदी लै
हँ ओ झूठ कहलनि हमरा नहि एक बेेर अहाँ अपने ओरा गप करबै एक सए नब्बे र रुपैेए दर्जन दै छै
आ
से भा देत ने तऽ दू दर्जन लऽ लेब
हँ
डोड़ा डोड़ा हेबे करत
हँ
त अपन फेर लऽ लेब फल तल ओ तऽ कम पूँजीवला छै ने
हँ कम पुजी वला
देखियौ दसोटा हैत तऽ हम अहाँके अथी की कहैत छै हेतै आब कोन हेतै जतिया ताहिमे लोक लेतै बेसी
हँ
ताहि बीच मे सीके पठबैत छी
हँ पठाबे छि सिला बेरा बेसी माग रहैत छै ने
से तऽ छैे तऽ जतेक पूँजी लगेबै तऽ दुकान बढ़तै तखन तऽ चलैके छै ककरो दूओ दिनमे चलै छै तब त दसो दिन मे चली
हँ से छै धीरे धीरे चलतै नहि आब के बेर चबैमे चलि जाय त थोड़े होइ छै
हँ
हँ आओर कीसभ भऽ रहल छै एखन खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै सुतनाय हेतै आब
नहि भेलै खेनाइ आब हेतै
आब हेतै तन
हए उहाय ल जेबाक छलाय तहि नऽ कपड़ा लता का फ्रेश भेलै हन कपड़ा लता सरियाओल गेलै उएह सब जेना कल जेबाक छै त
फक्का भऽ गेलै फेर लोक आइनऽ अथी करैत छलै प्रेस करैत छलै हऽ लेकिन की आब पहिने लोक तऽ कए तरमे धऽ दैत छलै आ लेकिन प्रेस त्रेस आब लोक करै छै
हँ आब त
चलू ठीक छै तऽ फेर दोसर दिन फेर हम अहाँकेँ करै छी फोन
ठीक छै ठीक छै जाउ